हेलो
हँ प्रणाम केहन छिय
हम ठीक अ छी
अच्छा तऽ की कर रहै अभी अहाँ
हम बैठल छी
ओ खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना उना खा लेले लियै
ओ ठीक है हमरो खान पान सब भऽ गेलै तऽ सोचलियै जे जहाँ से तनि बात उत कऽ लि देखल जाय जे की कर रहली ह ठ नहि
अच्छा
तऽ
अहाँके कैसन छी
हमाम तऽ एकदम मस्त मजामे छी अहाँ
ह आ हँ यहाँ सब ठीक ठ
अच्छा तब बाल बच्चा आर सबके है ने
सब बाल बच्चा सब ठीक अ छै
ठीक छै ठीक छै तऽ हम हम पूछेवलाा रही जे हँ एक बार छठ पूजा वगैरह छठ पूजा वगैरह करैवलाा छियै कि जानै छियै छठ पूजामे कहीं जायवला छी
नहि
अहाँ छठि करै छी कि नहि
हँ करै छी
करै छिय तऽ कहाँ मतलब ससुरारि मे करै छी कमा कमे करै छै
ससुरालमे करैत छी
ओ
अहाँके करै छी हँ साास करै छी की
हँ हमरो यहाँ होइ छै लेकिन हमे नहि करै छी हमर सास करै छथिन तऽ ओएहमे जे अपन हुनकर जेब मदद हो सकै छै तऽ ओ मदद हम करै छी छठ पूजामे तऽ जानबे करै छी कते अ नेम ेम से करेके पड़े है सब कुछ निभाबे के पड़े हय तनको भुल चुक होग गेलर तब बड़ दिक्कत हो जाइ छै अ बड़ा यहां के तऽ बहुत बड़ा त्योहार मानल जाय छै ने महापर्व कहल जाइ छै छठ पूजा भऽ गेल
चितत्र आ फल चढ़ाावल जाइ छी
तऽ जते यहााँ सूप चढ़ायल जाइ छै केकरो गमछा ममता केकरो बोलल जाय तऽ सुहाग के जते चीज छै ओ अहाँ चढ़ त कहै छी
हँ
अहाँ के काम सब छै सब करे के होइ कते के मन्नत मांगल जाइ छै जे छठ मााय पूरा करै छथिन
पूरा करियहै
हँ सभके छठ पूजामे हर तरहके फल फूल हना सभ तरहके चढ़ै छै
हँ ठेकुआ चढ़ै छी
हा ठेकुआ बन छै अहाँ के बड़का वाला देल निं्बू होय है क्टाा निम्बू चढ़ै छै नारियल चढ़ै छै फल चढ़ै छै सब कते सब होइ छै
नहि नहि
ओ तऽ अहाँके यहाँ कतेक शप चढ़ै छै
यहा के चार पाँच सूप चढ़ै छी एगो हमर एगो प ससुर के एगो पति के सब कोइ के अलग अलग सूप चढ़ै छै
ओ हमरो आर के यहााँ उहे है हमरा आर के यहाँ तऽ तनि जाददा ही चढ़ै छै बीस से पच्चीस गो चढ़ै छै सबके करे के होइ छै ह सुबह सुबह चारि दििन के होइ छै ई तऽ पहिला दिन अहाँके हँ पहिला दिन अहाँके नहा खाय होइ छै
हँ कदुआ भात बनै छी
कदू भात बनल जाय छै चना के दालि होइ छै अ भात दाल भेल फेरो कद्दू के सब्जी भेल अरवा चावल के चावल बनबे के होइ छै
ह
हेना ओकर बाद फेरो सब जते आदमी वहाँ पर भेलन ओ अपन खेलन सभ परिवार वाला भी सब खैलन भोग लगल पहिले
दूसरा दिन खरना होइ छी खरनामे खीर बनैत छी पूरी बनै छी
ह जकर जेहन पूरी तऽ नहि बनै छै हमरा हँ रोटी बनै छै केला के भोग लगै छै पीढ़ा पर चढ़ै छै त जे प अपन चर ले दिन कर्मन्ता रहल तऽ ओ अपन वहाँके खेलनि बाकी सभ ओन्ने के खेलनि हू आ जे एने वाला भेलन तऽ फेनोो सभलके जते होइ छथिन तऽ सभके बोलायल जाला सभके घर पर अपन सभ एलन अपन सबके वएह खीर वालला जे होइ छै ती पे चीनी वाला खीर बनल कही पर रसिया जे हमरा आर के ने कहे ह गुड़ वालला ह गूरबला जे कहै छै त ओ बला रहल ओ अपन सबके बट चीनी वला ज चरबै वला होत से बिना चिन्हिके मतलब खाली दूध मे बन ह हँ बनायल जाइ छै फेर ओ चढ़ायल गेल आर अपन केला हमरा आरके तऽ यहाँ पे छोटकी केेला जो है
ह
ओ चढ़ायल गेलै हमरा यहाँ पर रोटी के रिवाज नहि छै बनबैके चती नहि चढ़ल जाइ छै
ने हमर घर पे रोटी बनै छै शाम के
से फेन उ ठकुआ के बनवे के तैयारी कर लेल जाय छै प ठठ ह ओहोमे गुड़ के रहत आ टा के जिद रै
हँ घ जाता मे हम हमर घर जाता मे पीस के बनै छी की हमर सास जाता में पीस के बनावै छै
हँ हमरो आरके यहाँ उएह होइ छै पूरा गेहूँ के पहिले धोलनि बढ़िआं से
हँ सुखााय के क हँ थोड़ा मोटा पीसा है
पैसा है फेर ओकरा पूरा सुखैलन ब बढ़िआं से जब सुख गेल तब ओकर पीस क एकदम आटा जैसन निकालल पाउडर बनि गेल। तब व हमे गुड़ के पानी। के गुड़ मे पिघला के तनि घी मे डाल क मम कर देलन त तनि खास्ता होइ। तब ओहिमे जब भी यहाँके। के ड्राइ फ्रूट सब जे होइ छै
ओ दलाई छी।
से सब डलाइ छै ओकरा मिक्स कर देलन फेर ओकरा अच्छा से बढ़ियां से गुथ क फेर। छोट छोट लड्डू जेना बना तब ओकरा।
ग हँ
मतलब अथि बना देली तब ओकरा। कुछ त घी मे निकालल जाय। छे जे सूप में चढ़े छै आ ओन्ने चाहै छै मेन बला है न आओर बांकी सब के ने रिफाइंड वाला जे तेल भेल हँ ओ सबमे अपन सबस उपर पाच पाच गो मने जोड़ा लगा देल जाय छै पांच पांच पठ पाँच गो जते सूप चढ़ैत सबमे सिन्दूर हँ सिन्दूर के टीका लगा लगा ओइ पर चढ़ायत फेर ओ पूरी छनायत पुआ छनैत फेर ओ कथी बोल हइ ओ चूरा चावल के जे अथि के चा- चाउर के जे आंटा के जे बनै छै ह पठिया के की बोलै छै लडड बने छै ओहि डालल प लौहि घुस घुस ए सब हो च ची है न सब पर औरा होइ आदी हमरा हँ सब डभू
हँ सब फल नया नया कीन के डालै छियै
किसमे सिलइची जस सब होइ छै पान के पत्ता हँ सूखा
जी
कसेली सब ओहिप चढ़एल तऽ आ फेर पहला दिन ब आ द ब खड़ा भेली नदी में जााकऽ अपन सब दौरा जत रहल केला के ग गुच्छा चढ़ै छै पूरा जे होइ छै हे न ओ सब चढ़ल अपन चढ़ायल गेल फेरो सब ओहिमे चढ़ाके घाट पर ल के जायल गेल दौरा परे सूप में डालि डाल भ गेल त पर सब कॉले अछि लॉकडाउन जब से भेलै कोरोना वलाा
हँ कोोना भेलले तऽ घरे घरे अब छठ होइ छै कहाँ कोइ घाटमे जा छी
घाट कोइ नहि जाइ छै त है सब अपन कऽ लेल कर अपन छते पर जाके क एलि अपन आसानो पड़े छै घाट मे जाय लेल दू घंटा लागत तीन घं्टा लागत जाय मे आबे मे भीर ट्रफ ठीक जइसन फँसि जाइ छै ने
हँ बड़ी भीड़ भड़ाका होइ छै रास्तामे
तऽ जब तक सूरज देवता डूबे नहि छथिन तब तक घाटे मे खड़ा रहे के होइ छै ने तब फेर ओ पूरा हँ
ओमे जल्दी जल्दी खाना बना के जाइ छी
तऽ पहिले से बना कऽ राख ले जे है‌ ओने से आबै बेरी टाइम लगतै केना नहि हूँ हूँ फेरो ऐने ऐतै दोसर दिन फेनो भिनसर सरकारक भेल ओहिमे अहाँ के जल्दी जल्दी सुबे दुइये बजे से लगे के पड़ै छै
हँ हँ तऽ यह वजह से आदमी खाना में जुट जाइ छै
तऽ फेरो सूप उप सारा सैंतू पहिले झाड़ू पोछा क लियै फेरो सूप उप सारा सैंतू सभके आज बारू सारा फेरो डालय तैयार करू अहाँके जाय लेल
हँ जल्दी जल्दी डाला तैयार करू
ह ओकर बाद त फेरो हवनो के हवन होइ छै ओय टाइम पर पाठ उठ करल गेल वहाँ पर निकालल गेल आखिरी रहै है तब सूर्य देवता के अपन भजन कीर्तन अपन करल जाइ छै वहाँ घाटे पर कते सुन्दर सुदर नीक गाना गबै छै अनुराधा पौडवाल के आऔर अपन आरके शारदा सिन्हा छठ के‌ बढ़िआं बढ़िआं गीत होइ छै एते सुंदर सुंदर घाट के गाना होय छै सब गीत सब गायलन मजा आ गेल ने पूरा रस्ता फ गीत गाओल जाइ छै सब गाते गेल गाते आयल खूब मजा आबै छै ने बहिन
हू छठमे तऽ तऽ बहुत नीक लगे छै
खूब नीक लगे छै जहाँ जहाँ बिहारी भेल सब कोनो दुनिया के को कोना भेल लेकिन बिहार वापस जरुर आबै छै देश विदेश
देश विदेश सब जगह छठ होइ छै
तऽ त अपन आके एगो सभ्यता संस्कृति के एगो बहुत बड़ा उदाहरण है पूरा दुनिया के दै लेल ने अच्छा अपना उएहर उएह माटीमे जनमल छियै जेते सभ्यता संस्कृति सब भरल छै जनै छियै एहि बारेमे धीरे धीरे तऽ हर चीज तनि अभी आजकल के तऽ बनावटी ने हो गेलै ह पहिले चक्ी वला तऽ है ने आओर सभ
आओर सभ ठीक छै
ठीक छथतन
हँ घर परिवारमे सब ठीक छै
अच्छा ठीक छै तऽ हम अहाँके करै छी फेरो फ्री हो तऽ अपना आर बात करब ठीक छै ठीक प्रणाम
प्रणाम हूँ